हेलो हँ चलि गेल लॉन्च आहाँके।
अच्छा आयब गेलया। बुझल या विनय अच्छा विनय अपन कनिया के फोटो देख खेलक
अच्छा अहूँ के
हँ त देखेतै नय।
नय
कहय छी की कि कहै छैय कि सर इतनी सुन्दर अछि ने कि मोन करय या जेना अक्टूबरे मे बियाह कऽ लिय।
अच्छा
कहियौ त क लेबे ला।
हँ तऽ अक्टूबरमे छैयहिये पाय ने। अक्टूबरमे विनय के दिश सम्बर जनवरी के बाद ओकर की कहय छैय दीक्षितके रबि बात छोरि दियौ बेचारा ए अनलइने रहै छैय खाली।
चाय बिस्किट खाइ छैय उ सेहो कहै छैय गर्लफ्रेंडके से बताउ तऽ केहन लोक भेल।
कथी
चाय बिस्किट खेलकय न भोरे भोरे सेहो कहय छैय गर्लफ्रेंडके हम चाय खेलव ह।
हँ अहु कहै छलियै
केनो है भोरे भोरे दूटा पेरा
हँ
तौर
की करबै दुनिया बदल गेल
सब हमरा अहाँ सनक थोड़े ने होइ छै
हूँ
तीन गो में चावल है बुझलियए आ शीशा वाला बलमे रस वला ध केलो हँ काले नहि हिलबै लेलक
ओ थोड़े हेलेतेै एहिठम सँ उठा के लेते से हेलेते
ओ
कितना कॉल पूरा करे के अछि छै पाँच गो न एखन
हँ पाँचटा रहै ती चारि गो भऽ तीनटा भऽ गेल
तीनगो भ गेलै दू टा आओर
हँ नहि तऽ राति भरमे पूुरी जाइ छै छै देखय छियै
ह तऽ ठीक छै त फेर कन्टिन्यू बैक टू बैक कऽ लिय भऽ गेलै
टास्क दै छै हमरा सबके
ह ने सला वहि द ब की
ओना पन्द्रह गो टास्क देथि रहै ने प नहि पुरलियै त एले चौदहे गो टास हँ
हँ हँ
गर्मी है अछि
सोचै छियै बउआ के की
की भेल नहा लेलकै से ऐँ
बाबआ तऽ कखने भोरे नहा के पूजा क के तब ने ओट त खा लै छै ओकर बाद ओकरा चॉकलेट फाड़ के देलहु मुह मे नहि डाल बेटा नइ तब चॉकलेट खाय मम्मी मम्मी बेटा बेटू पापा मम्मी पापा से बात करू पूछू पापा ठीक छी पूछ ने पपा थिक छी कथी
की भेल लय
त टी वी चलाबैत छी
हेलो
हेलो बौआ
हँ
माँ टी वी चलबैत छी
अच्छा
हँ ओहो मैथिली बाजय लगलै यौ
खाली हू शू करै छी ओ
अ बाब पपा से बात करे
आवाज कट य की कहै छ
कहाँ छै ट्रेन ट्रेन कहाँ छै। ट्रेन देख त कार्टून सबके देख छै। ने उएह सभ बाजैत रहै छै। कार्टूनसभ जे देखै छै। स इएहसभ बाजल छै।
हँ
हँ
कर
आर
अच्छा ठीक अभी त
ह्म काल अपना दुनू गोटा भोरे उठ जाय बुझलियै ट्रेन मे सु
बौआ के सुता छोड़ देब आ पच
ह हू हँ
ठीक ह
ठीक य
ह कि जाउ सुसु कऽ के सुसु कऽ के आउ बाथरूम मे कहाँ है गाड़ी अहाँके तऽ खोछ के आउ कहाँ है
नहाय लेलकै से
भोरे नहाय छै ने
अच्छा
आब कै टा बचले हन कॉल
दूटा आओर
ओ तब तक अहाँके खाना पहुँचत फेर कऽ लेब
हू
भरि दिनमे कम्प्लीटे कऽ लेब ओना तऽ आब जाइ छी हम कनि देर खा के मार्केट मे ट्रोली अन्दर से निकाल दै छी आर किछु समान आरो अन्दरो से
नहि नहि किछ नहि
दूटा पिठ्ठू लऽ लेब कि
दूटा कोन से वाला
एकटा अहाँ पिठ्ठू अपन बैग वला
ह ओ तऽ लैपटॉप के तऽ रहबे करतै बस बस भऽ गेलै हँ
आ ट्रौली कोन लऽ लिय करियका बला लऽ लिय कि ब्लू
दुनू निकालके देख लिय काज करै छै हैंडल तहन उ लऽ लेबै नहि तऽ उ पिंक बला
बड़का
हँ तऽ की करबै तऽ
ठीक है
सही टाइम पर गिरै
नहि तऽ लऽ जाइयै ट्रौली बनवा लियै
कहाँ बनै छै
एतै बनैत टोला मे
नहि
ठीक हइ देख लै छी
सुप त कह की भेलै
कहु ने
हँ
कहाँ प रखा गय
बौआ के ने डाइपर से रैसेस पूरा दाना दाना पीछे ब बाय बाय बाय बइ ह हँ पापा अगिला महिना दू टाका खरीद देबै नइ हेते टाइट नहि छै छइ ढा मे अथ भीज जाइ छै ने तुरन्त खोल दै छै न अपना सब नीन्द मे रहि दै छै
अचछा कोइ बात नहि
पाउडर छीट दै छीय
हँ
आ मम्मी ओत दाय
आँ
ताड करी पै अडा करी
क्या चिज
अण्डा करी चावल
हाँ
ह दगो अथका एकटा पहुच
ठीक है ने
भऽ जायत ने
आहाँ
हूँ छोटकी गिलास एक गिलास तेल लागल बनबैमे आ नापि कऽ बनेलियै कते तेल लागै छै
आओर कहियो
की ब तऽ मुजफ्फरपुरमे की केनाइ नहि ऐस की जानियै फेर कही जायते माँ ने कहत हुनके दूध वला पाइ मांगै छै तऽ ई वाला ओ करै छै तऽ ओ वा ओ करै छै कहि देबै कि हमरा नहि या
कहबे करतै
आँ
कहबे करतेै बुझल लिया
ओहे बात तऽ हमहूँ कहै छी कहबे करत कहि देबै कि नहि अछि कहाँसँ दियौ जा करै छथिन ता ओकरा सँ नहि माँ्गै छथिन क
हँ
एते दुःख सुख बता दै छियै तैयो नहि बुझै छथिन ह एहि बेर न त कह मोनु से लऽ ले कही द जब देखै छियै कि एतेक हमर कहब अइ कि जब देखै छियै कि हमरा एतेक अइ हम कहाँसँ करबहु कनि ओकरोसँ कहीँ मदति करय लेलक हन फेर बादमे तऽ हम छियै करय ल
ऐना कहै छियै देखबै
हँ
आओर सब किधर है आर
आ अहाँके सब
चड़ियइ तिी हुँ क्या होगी छैहे हँ
हाँ पी लेलियै चाय
आँ कहाँ गये बताय नहीं कॉफी हाँ भऽ गेल
हाँ
हँ
आओर
ठीक छै ठीक या
हँ हँ ठीक छै फेर बतियाब ठीक छै
चलु राखु दश मिनट भऽ गेल